हँ
कीसब भऽ रहल छै की सब भऽ रहल छै अहाँके आवाज नय आइब रहल अछि बजियौ अहाँके आवाज नया आइब रहल अछि की हाल हेलो बजियौ की हाल चाल ठीक छी ने अहूँ के आवाज नय आइब रहल अछि की हाल
की कै
बजियौ की हाल अइछ आवाज जा रहल अइछ
हाँ
अच्छा कहियौ आओर सब किछ नय बस बैसल छी
गर्मी तऽ आइ बड्ड अछि
बहुत गर्मी अछि गर्मीके नहि पूछू की काण्ड छै गर्मी के
हँ ताहि दुआरे आओर कहियौ आओर की सब होइ छै
किछु नहि बस सुतल छलौं अखने उठलहुँ हेँ आब मुँह हाथ धोब
हँ
अहाँके एकटा बात बुझल अछि
कहू
अप अपना सबके पाबनि जे होइ छै पाबनि सभ जे होइ छै बियाह दानके एखन समय छै बियाह दान भेलै हेँ तऽ नवका कनियाँ सभके पाबनि हेतै से पाबनिके बारेमे बुझल अछि कीसभ होइ छै
हँ पाबैन मधुश्रावणी भेल बेर भेल पाबैन होइये फेर ओ जे एखन जते आब पाबैन सब एत जेना तिला सक्रांन्ति भेल जकर पहिल पहिल बेर बियाह हैत तऽ ओकरा सबके तिला सक्रांन्ति जे होइये ओहो मे किछु किछु जाय छै सासुर रो दिस स नैहरो दिस स फेर जुड़ शीतल भेल ओहोमे फेर दुर्गा पूजा सभ होइए ओहोमे फेर दिवाली भेल छठि भेल
सब किछुमे नैहरसे लूटल जाइ छै
हँ नैहरोसँ गेल सासुरोसँ गेल सासुरमे कनियाँ रहल तऽ नैहरसँ गेल नैहरमे रहल तऽ सासुरसँ गेल
नहि तऽ नैहर से जादा लूटल जाय छै से बुझल अछि अहाँ के नैहर से जादा सामान अबै छै
नैहरसँ तऽ हर सबदिन लैते रहै छै बेटी
अधिकार छै न लै के तऽ केना नै लेतै तऽ तऽ मधुश्रा मधुश्रावणी मे की सब होइ छै अहाँ के बुझल अछि
हँ हमरा बुझल अय मधुश्रावणी मे भोरके हैत जे पूजा होइ छनि अथी गह्वर छथिन तिनका पूजा होइ छनि नाग देवता के आओर फेर साँझके सभ सखी बहिनपा सभ साथे अपन जेतथि फुल लोढ़ी मे दुलहिन जिनकर रहै छनि मधुश्रावणी
आ लड़कीसभ जिनकर मधुश्रावणी होइ छनि से घुमय लए जाइ छै
फेर आमक पात सब फूलके पात सब सभटा अरहुल फूल के गुलाब फूल के हँ से सब सभटा हँ हँ ओहिपे अपन सभटा सजा लेलथि आ पहिले तऽ ओते फोटो फाटो के जमाने नहि छेलै लेकिन आब तऽ लोक जे जे चीज कतौ जेबेय पहिले एकटा फोटो हेबाक चाही तऽ अपन फोटो शूट सब करबाबैत छथि कनियाँ फेर घुमलथि पुरलथि
एकटा कहै छी कम सॅं कम एक सौ फोटो हेबाक चाही कमसँ कम
हमरा साथ घुम लए ओतऽ थाकि जाइ छथि फोटोए घिचैत घिचैत
हँ से तऽ छै हे से थाक जाइ छैत उ फोटो खींचैत
लेकिन मोन बड्ड लगैत छै कहियो कहियो एको म एको महीना के भऽ जाइ छै कोनो कोनो साल मे पन्द्रहो दिन लगै छै एहि बेर हमर दीदी के भेलनि हुनका एक महीना भेल छले
कहूँ मोन नहि लागै घूमय फिरयमे आइ तक ककरो ई भेलैए जे मोन नहि लगतै
हँ तहि दुआरे
तऽ तैँ मोन तऽ लगबाक चाहि
हँ ख खू जे होइयाछ जिनका विाह होइत छनि तऽ रह यदि गाछ तऽ पू फेरल ची बेर घूमल जाइ छै
एकटा बात बुझल अछि अहाँके एकटा बुझिय मधुश्रावणी लोक बसिएसँ पूजा करै छै बसिए फूलसँ पूजा केलक नाग देवता के बस ये फूल सब पूजा केलक आ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
ओ अपन भोरे भोरे अपन पूजा कयलक भोरमे पूजा होइ छै ई चीजके अस
छै िवालीै छथिन जे सभी कथा करै छथिन
आ अंतिम दिन होइ छै अपन अंतिम दिन बर के पीछा मे बैस क से लऽ क आ आपन होइ छै
कहल जाइ छै
ओ झरकाएल जाय छै टेमी नइ दागल जाय छै से ई चीज हमरा सबसँ बेकार लगैए झरका दियौ कनिआँके
हँ तऽ ई कोन विध भेलै जे झरकेनाइ
झड़का दिअ तहन अहाँके सिनेमा नहि यऽ ई त बहुत बेकार विद्यालय
हमरा सबके नइ होइ छै कियाकि तऽ हमर दायसब नइ तऽ हमर माँसबके नइ झरकायल गेलै लेकिन दीदी सबके झरकायल किया तऽ
जना न पञ्चमी होइ ह और अथ भ आर सब प जे जे अथी ह तऽ कत नहि होइत रहै क दोसर बाते होइत छै खटला